ह।
कि हाल छै।
ठीक छै दीदी अहाँकेँ कि हाल चाल छै दीदी
हैं ठीक छै कि होइत छै
ने कुछो टहलै छियै अहाँकेँ खाना पीना हो गेल छै।
नहि खाना तऽ नहि भेला खाना तऽ भेल ख लिट्टी जलेबी
ओ अहाँकेँ तऽ खूब अच्छा नाश्ता कले छियै
ह खो वास तऽ नहि क लीय च दुकान मे से मँगबेली ह आ चटनी नहि देलक हे
ओ। आओर अहाँकेँ खानामे कथी कथी पसन्द छै।
हम किुछो खा लै छी।
ओ तब अहाँकेँ खाना पीना कब होतै
ओ तऽ आतै कऽ देमे। आइ ते खाय के मने नहि करे छै एतेक टाइम भऽ गेल लेकिन खायके नहि मोन करत हैं।
ओ आओर अहाँकेँ आम खायके पसन्द छै
आम खाय तऽ हँ पसन्द छै। अहाँ खाय छी की अहाकेँ पेड़ छै
हँ हमरा तऽ आम के पेड़ छै बीस पच्चीस गोले अहाँकेँ आम के पेड़ छै।
हँ आम के पेट तऽ हब कर तब अहाँकेँ कते पेड़ छै आम के
हमरा तऽ आमके उह बीस पच्चीस गो पेड़ छै अहाँकेँ कितना पेड़ छै।
हमर से। अ गिनली ते नहि लेकिन तैयो तीस गो पेड़ होता हे
ओ अहाँकेँ तीसगो पेड़ छै।
हँ तीस गो पेड़ होतै।
आ और आहा के खाना पीना मे कथि अच्छा लागै छै।
खाना पीना मे सभ खा ले छी। कहू जादा पनीर उनीरके सब्जी नीक लागैत छै।
ओ। तब अहाँ। के आओर कही घूमै जाइके प्लान छै कि नहि गर्मी छुट्टी मे
नहि आब तऽ हमर कॉलेज खुल गेल छै। आब त। एग्जाम हएत इंटर्नशिप होएत। उहे सभमे हम तऽ बिजी रहे।
खुलि गेल छै ने।
ह।
अहाँकेँ कितना दिनके कॉलेजके छुट्टी भेल रहलै छै।
छुट्टी तऽ कमसँ कम लमसम बीस। दू महीने छल कऽ काहेकि ए्जाम भए गेल रहलक तब ओकरा बाद पढ़ाइ तऽ नहि भइत रहय। त छुट्टी भऽ गेल।
ओ अहाँकेँ दू महीन के छुट्टी भेल छै।
ह दू महिनासँ कहाँ जाइ छलियै कॉलेज। आब ने इंटर्नशिप होई छै फेर से रिजल्टजलट त इंटर्नशिप भऽ जायत तब जा के फेर एडमिशन होत। छठटा सेमेस्टर मे।
तब अहाँकेँ मटर पनीर के सब्जी अच्छा लागै छै।
हँ अच्छा लागैत छै अहाँकेँ नहि अच्छा लागैत छै की
हमरो अच्छा लागैत छै।
ह अच्छा।
तब अहाँकेँ मटर पनीरके सब्जी बना लै छी
हँ बना लै छियै।
ह।
अहाँ बनाबै छियै।
नहि हमरा तऽ नहि अबैत छै बनाबैत।
ओ अहाँकेँ नहि आबैत छै बनाबैमे
नहि हमे नहि आबै छै।
खाली खाइ छिये ने।
ह तऽ मिल जाइत छै तऽ खा लै छै तऽ अहाँ ज्यदातर खाना घर के खाइ छी कि बाहर के
हम तऽ घरे के खाना खाइ छियै
आओर। त।
से अच्छा छै।
आओर अहाँकेँ खानामे कि कि पसन्द छै।
हम कहली ने हम तऽ कुछो खाले छी। हमरा जे मिल जाय सभ हम खाले छी। न नुकुर नहि करे छी कि नहि हम ने खायब हमरा नहि नीक। नीक लागे छै हमे जे बनै छै न। से हम खाले छियै।
अहाँकेँ लीचीके पेड़ छै।
कि
अहाँकेँ लीचीक के पेड़ छै।
हँ लीचीके पेड़ तऽ छै दस गो होता हैं।
ओ तऽ अहाँकेँ कय गो लीची के पेड़ छै।
दसगो बल्ली हइ ने दसगो छै।
ओ तऽ अहाँकेँ लीची तऽ व्यापारी खरीदै होतै
हँ। व्यापारी कथि खरीदत अपने घर मे सभ खतम भ जाय छै
ओ।
आम जाइ छै आम आम जाइ छै लीचीनी बेच जाइ छै
ओऽह तब अहाँके कोन लीची जा्यादा खायके पसन्द छै
कि
अहाँकेँ कोन लीची ज्यादा खायके पसन्द छै
हमरा तऽ शाही लीची बड नीक लागै छै अहाँ बतैयो अहाँ के कोन लीची खायके यै
हमरा तऽ चाइनीजवा लीची अच्छा लगै छै
अच्छा अहाँके चाइनीज लीची अच्छा लगै छै नै
हूं अहाँके जामुन के पेड़ छै
हँ छै तऽ लेकिन एमकी नय भरल हेय
ओ अहाँके जामुन कय कय गो पेड़ छै
के
अहाँके जामुन के कय गो पेड़ छै
हमर जामुन के तऽ दू तीन ता पेड़ छै लेकिन जे कैली एम की तऽ कोनो नै फड़ल हेय की कहू काहे न फरल हे से तऽ हमरो नहिखे पता छै
हू अहाँके जामुन अच्छा लागै छै ने
हँ अच्छा तऽ लागै छै
अहाँ खाना खुदे बना लै छीयै की
नै हम बना तऽ लै छियै लेकिन हम नहि बनाय छियै से हमर मम्मिए बनाबै छथिन लेकिन हमरा सभटा बनाबे आवै छै सब टा हम बना लेबे छीयै सबकुच
तब अहाँके लाल मोहन बनाबय अबै छै
हं तऽ गुलाब जामुन जे केहली अते नीक बना देय्ब न कि अहाँ तऽ अंगुलिए चाटैत रह जायब एते नीक से बनाबै छियै जते तऽ दोकानो मे नै मिलै छै ओते नीक ओते नीक हमर हाथ के गुलाब जामुन
हँ अहाँके बात एकदम ठीक कहै छी
ह
तब अहाँके तऽ खाना उना सभ बनाबे आ जाइ छै हमरा तऽ उतना न अबै छै
हँ से तऽ छैहम तो सब चीज बना लै छी कतौ अकेले कोनो दिक्कत नहि हत हम काहेकि हमरा तऽ सब सब चीज बनाबे आबे छै हम तऽ सब चीज बना के खाय लेहब
छै खाना सीखल बहुत जरूरी छै तब आहाँ कोन सा सब्जी जादा पस जादा पसन्द छै
अहाँकेँ सर अहाँकेँ सर्दी भए गेल हे कि अहाँ एते छिके छी।
नहि धूल मिट्टीसँ होइ छै।
आज कल के जे मौसम छै ने बड़ खराब भऽ गेल छै हमरा कहने तऽ कभी बारिश होई छै कभी धूप भऽ जाइ छै। करे कभी बारिश होइ छै। कभी एते गर्मी पड़ै छै। ने अभी जे हे एकदम मौसम केले छै अधेरा लेखन लेकिन जे कहब ते ठंडा तऽ नहि छै। गर्मी छै एकदम गरम। हवा बहार घव बहार नहि बहे छै। गरम गरम मौसम भए गेल छै। अमे एगो नहि होइ छै ओतेकऽ
ओ तऽ अहाँकेँ यहाँ मेघौनी लागल छै की
हँ हमरा कर तऽ पूरा अधेरा कऽ देले छै।
ओ। तब अहाँकेँ कोन सब्जेक्ट जादा पढ़ैके पसन्द छै
हमरा तऽ ऐसे जीवविज्ञान सभसँ पसन्दीदा। विषय छै। लेकिन जे कहली कि हम ते इंटर मे लेने छलियै उहे। फेर आगे जा के पता नहि हमर दिमाग मे की भए गेल कि हम तऽ इतिहास मे आइ गेली लेकिन त ई त सही छै कि आब सेमेस्टर वाइज हो गेल छै तऽ एहिमे अहाँ औरो सभ भी सब्जेक्ट पढ़ ले हब।
ओ अहाँकेँ तऽ एकदम ठीक कहै छियै अहाँ तऽ एकदम हर सब्जेक्टके पढ़ै पर ध्यान दै छियै।
ह।
ह।
आओर सभ कहहो
आओर सभ ठीक छै।
ठीक छै तऽ
ठीक छै तऽ हम जाइ छियै खाना खाय
हमहु तऽ सेहे कहली।
ठीक छै तऽ रखै छी फिर अहाँ से बादमे बात होतै
ठीक। ह।